यैह।
किछ नहि बस बैसल छी, खाना-पीना बनलै।
ओ, आइ पइन पड़लै ये।
बहुत पइन पड़ल बहुत आ पइन भेल अइ मुदा गर्मी नहि शान्त भेल।
आब हेतै कनीक देर में और हेतै पइन एखन मेघ लागल छैय, खूब।
मेघ तऽ लागल अछि, लेकिन रातिमे शायद पइन हैत।
हँ और कि सब भोजन भात बनलै ये, हमरा सबके तऽ बहुत चीज बनलै या। भात दालि साग, झिमनी के भुजिया कुमदनी फूल के तरुआ, तिलकोरा पात के तरुआ, आलू के तरुआ तकर बाद से आलू परोड़के तरकारी, आई एकटा मेहमान अबै छथिन ने। पाहुन, तै दुआरे बनलैए एतेक समान, पाहुन के स्वागत
हमरासबके तऽ, हमरासबके नॉर्मले बनल हँ।
अच्छा सादे सादी।
सादे सादी बनल हे, किये तऽ गर्मीमे खायमे भऽ जाय छै दिक्कत।
गर्मीमे पानि खूब पियल जाइत छै से पानिके सेवन करू अहाँसभ। स्वस्थ रहब, पानि जतेक भऽ सकए ततेक पीबाक चाही।
खेनाइ नहि होइत रहै छै खायल।
हँ खायल नहि होइत छै लेकिन जतेक अहाँ पानि पीबै पाचन शक्ति अहाँके बढ़त। तखन अहाँके खेनाइ खायल हएत।
हँ सए सैह। कहलहुं हन जे पिपराघाट मे जे मेला लागल तऽ गेलियै कि नहि घूमय लए।
हम तऽ नहि गेलहुँ लेकिन हम अथी देखलहुं हें फोटो सब मे
बहुत पइन अछि पिपरा बहुत पानि अछि पिपराघाट के मेलामे
अहाँ एक बेर जा कनि लगा लियऽ डुबकी किया तऽ ओ त्रिवेणी छियै ओहिंमे नहेला स बहुत फल भेटत। नहि अगर अहाँ सिमरिया जा सकैत छी हरिद्वार जा सकैत छी तऽ ओहिमे नहा लेब तऽ ओतबे फल भेटत जतबा कि कि ओहि सभमे नहेलासँ भेटै छै।
हमहुँ गेल रही नहाय लेल। बहुत बड़का धार छै हमरा सभके तऽ
ओहिनो गंगा स्नान के बहुत नीक फल बतायल गेल छै। अखनो अहाँ पढ़बै। गंगा स्नानसँ बहुत तरहक लाभ भेटै छै देह शुद्ध होइ छै। ओना तऽ मनुष्यके आत्मा शुद्ध रखबाक चाही तऽ सभकिछु शुद्ध। लेकिन तैयो लोक। मानल गेल छै जे गंगा स्नान केनाइ अति आवश्यक अछि साल मे जाउ। हुए एक बेेर करे करी सेहो होइ छै। एम्हर ततेक जोर मेेघ लागल छै जे हमसभ कतहु नहि गेलहुँ हें। घर मे छी ओर की करब। आओर उम्हर के हाल चाल बतऽबियौ। किछो खास।